हेलो?
हेलो
हेलो? आवाज अबैया?
हेलो?
हेलो
हलो
हँ आबैया आवाज कहू न?
हँ की हाल चाल?
ठीक छै, अपन कहियौ?
ठीक छै हमरो ठीक छै, अहाँ कतऽसँ छियै अहाँ
आ।
अहां, अहांक कतय गाम भेल?
हम महाराष्ट्रमे रहैत छी।
ओ महाराष्ट्र में।
अहां कतऽ स छियै?
हम दरभंगासँ छियै हम
गाँव अइ दरभंगा?
नहि गाम नहि अइ, लेकिन दरभंगामे रहैत छियै, दरभंगे जिलो के छियै, ओ ओतेक आसपास छै गाम।
अच्छा! कोन गाँव अइ।
आवाज बहुत कम आबि रहल अइ अहाँके।
कहलहुं कोन गाँव अछि?
गाम छै ओतऽ, सरिसब पाही छै ओतऽ। अहाँके?
हेलो!
हँ, हेलो! कहियौ।
हँ, कहलौं नैहर कोन गाँव?
हेलो! हेलो!
हेलो!
हँ कहियौ, हेलो!
हेलो!
हँ -हँ कहियौ ने, आवाज अबैया, आवाज अबैया, कहियौ ने।
हेल
आ अहाँ महाराष्ट्रेमे रहैत छियै?
हेलो!
हँ, हेलो! हँ, अहाँ महाराष्ट्रे मे रहै छियै?
अहांके गांव
ओ रुपौ, हटार रुपौली अइ।
मधुबनी जिला में।
हँ- हँ मधुबनी जिलामे। हँ कहू ने, आवाज अबैया।
हँ।
कथी कहलियए?
के -के।
आ, कहलउ कार्या एप के जोड़लै अहाँके?
हेलो! हेलो! हेलो! हेलो!